हेलो।
की हाल चाल छै?
ठीक छै। अहाँके?
ठीक छै। एखन तऽ आब खाना पीना के ओरियन होइ छ। एक बार देखे।
अच्छा। एखन बनलै हे नय? ओ।
दिन में रिचार्जे छलय खतम भऽ गेल दू बजे। चैर बजे के बाद।
हँ हम चैर बजे में तऽ केने रहि।
तहन हुनका फोन कऽ कऽ कहलियेन, तऽ एखन रिचार्ज करा देली। अच्छा।
अच्छा।
चार्ज कर नेटे नै चलै छले, तहन स्विच ऑफ केलहुँ हे तहन खोलउहे तहन आहा
हमहूँ आब करबे कैरतो, हमहु सबेरे खेनाय बना लेलियै
हां
बहु खुआ देलियै, आब ओकरा सुतेबै गप क लै छी तऽ।
सोचने छलियै जे दू तीन टा कॉल आय भऽ जेतै।
जगले रहबै न।
से तऽ रहै छै, बारहो साढ़े बारह बजे तक जगल।
ह तऽ बीस - बीस मिनट जहाँ पूरत त फोन क देब, आब हमरा अखैन स कोनो काज नै ये।
अच्छा। तऽ हम करब तहन दू - तीन बेर अहाँ उठा लेब खाली।
हँ।
कियेकि अथी भऽ जाइ छै, जहन सब घरमे चैल आबै छै ने त फेर आहाँके टीवी - तीबि चलबऽ लागल।
हँ।
ओय रू मे जाकऽ बात कर
सेह तऽ कहलियो सब बुझतै जे किसब कते गप करै जाइ।
हँ।
गप्पे नै खतम होए, यै हुनकर तऽ सब नमरे कटने जाइ छै।
किनकर?
हुनकर सबटा नमरे कटने जाइ छै।
किनकर?
ओ छथिन एक आदमी छथिन, ओतऽ महाराष्ट्र मे जे रहै छथिन।
हाँ बीना मिश्रा। हु, हुनका तऽ आब अथी तीसटा के बाद न हुनका फोन नै लागै छलै, हुनका पर फोन जाइ छैन, हुनको पर फोन कऽ क गप कऽ सकै छी।
अच्छा!
हुनका पुर गेलन तीसटा।
त लेकिन ओ पुरलास से नहि हेतै।
सवाल नहि देलकै ह, आब कहे छ ने आपका टक्क पूरा हो चुका है।
अच्छा! से कहि रहल कहि रहल छैन?
हँ, आपक अथी सवाल पूरा हो चुकका टास्क।
ओ तऽ तऽ ओ भऽ गेल, ताहि दुआरे से आब हुनका नहि होइत छनि तखन।
हँ। आ फेर एम्हर से करबे ने तऽ, हुनका पर फोन जाइ छैन त कॉल उठे छैन, तन कहले हम करब तह उठा लेथिन।
हँ।
तऽ ओ कहलखिन ठीक छै करु, हम कहलिये न पलै अहाँ फोन करबै त, हुनकाँ कऽ लै छियनि, फेर अहाँमे कऽ लेबै।
हँ।
हू।
ठ ह
अही से एक बेर दू बेर जे गप भेलै, आ एक तअ ओतऽ जयनगर से जे फोन अबे छै, आ हिनके से महाराष्ट्र से।
हँ। ई चलठना लेकिन बर न कह दी।
वै सब के।
हँ। ह तेलकन। कहबो केलि, ये चिन्ह न जाना, मौसी -मौसी करै, सही मे एते अथी छिय।
ह।
तन।
हू हँ।
देखने ने सुनने, ने कहियो क अथीबला मुलाकत भेल रह छै, तहन ने।
हँ से तऽ नहि छै, ककरोसँ ककरो भेट नहि छै।
फोने पर हाल समाचार भऽ जाइ छै, पहचान
ह इहमे जान पहचान अपन।
हँ।
से छै।
कहलखिन जे! सखी सहेली सब सँ मिलना बहुत दिन भऽ गेल, ताहि दुआरे से एही सब मिल रहल छी।
हू।
हू।
की सब बनतै? ह हेलो। हेलो। ह। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।